हलो
हा नमस्ते हलो
नमस्ते नमस्ते हरिओम।
हरिओम ठीकु आहियो जय झूलेलाल जय झूलेलाल ठीकु आहियो?
ठीकु आहे मज़े में मज़े में तव्हां ठीकु आहियो?
बढ़िया बढ़िया हिकु नंबर भॻवान ई
हा बस भॻवान जी दया आहे सही आहे।
तव्हां बि झूलेलाल खे मञींदा आयो असांए इष्ट देव आ उहो।
हा मञदा आयूं न कीअं न मञदासीं सिंधी आयूं त झूलेलाल खे त मञदासीं
इहा ई त ॾिसो तव्हां त चओ इहा ॻाल्हि हिकड़ी सचाई थो ॿुधायांव। ॾाढा माण्हू न मञींदा तव।
न न न सिंधी आयूं त झूलेलाल खे त मञदासीं न झूलेलाल खे कीअं न मञदासीं
मां हिकड़ी सच्चाई ॿुधायांव अॼ असांजो जेको समाज चवंदा आहिन जेको मतलबु असांजो जेको इष्ट आहे देव झूलेलाल भॻवान सौ मा ॾह माण्हू मुश्किल सां वेंदा तव बाक़ी नबे माण्हू जेका आहिनि न होॾे न वेंदा आहिनि। असांजे हिते मतिलब एॾो सुठो मंदीर ठतल आहे असांजे शहर में जिथे असां रहंदा आहियूं शहर ॼो नालो न ॿुधाईंदोमांव।
हा।
किन उते मतिलबु संडे ॾींहं सिर्फ उते कीर्तन थींदो आ शाम जो। ओ महिल भीड़ ईंदी आहे चालीसा थींदा आहिनि भीड़ ईंदी आ बाक़ी समय मतलब ॿिए मंदीर ते माण्हू वञणु पसंद कंदो। हेॾे थोरो घटि ईंदा आहिनि पो असांजे समाज वारा हिन जे प्रति हुननि खे जागरूक ॿि कंदा आहिनि।
हा झूलेलाल के मनो हा हो त आए। असांजे हिते बि ॾाढो जागृत कंदा आहिनि की हर घर में झूलेलाल जी मूर्तियूं हुजेन ज़रूरी आ और जैसां। भी मिलो ॻाल्हायो सिंधी अगरि आयो त शुरूआत त झूलेलाल सां ही करो न अगरि तव्हां सिंधी आयो। त हे जय मतलबु हाए हैलो हिनखां त तव्हां अगरि जय झूलेलाल करो
जय झूलेलाल जय झूलेलाल असां पहिरियों जय झूलेलाल ई चवंदा आहियूं हुन खां पो ॾिसो हिन में छा आहे की। अ जेका इहे समय समय ते इहे सभु प्रोग्राम थींदा आहिनि जीअं तव्हांजे हिते ॿि चेटी चंड्र कंदा हूंदा।
असांजे हिते हिंदी सिंधी शब्दावली इहे सभ कराईंदा आहिनि की हुन सां ॿार खे नॉलेज थिए।
हा असांजे हिते अॼुकल्ह वैसे न भईया अॼुकल्ह हर शहर मे आ न हिन ॻाल्हि में त प्रोत्साहन करनि ता की तव्हां ॿारनि खे सिंधी सि खाओ और सिंधी में पढ़ाओ मतिलबु ॾाढो कोशिश त कंदा आहिनि अॼ कल पर जेके पंचायत वारा थींदा आहिनि जेके अध्यक्ष ऐं हो जेके बि आहिनि। हर शहर में अॼुकल्ह हे त हले तो की भई तव्हां पेंजे ॿारनि सां सिं हीअ ॻाल्ह आए छो त सिंधी भाषा धीरे धीरे लुप्त थी थींदी वञे!
हुन खां पो ॿि ॾिसो असांजो जेको भारत आ भारत जो जेको संविधान आ हुन में ॿि सिंधी भाषा खे असांजो दर्जो ॾिनल तव हा न हू असां में ॾिसो हर फिल्ड में चाहे सिनेमा हुजे क्रिकेट हुजे हर फील्ड में असांजो सिंधी कोई न कोई
बिल्कुलु बिल्कुलु असांजे सिंधियुनि त सॼे भारत में जेको नालो रोशन कयो। होत केंह ॿि कुझु न कयो आ।
हिनखे अॼु इहो आहे। त हर माण्हू जी जवाबदारी की हिनखे अञा अॻिते वधाए।
सही ॻाल्हि तव।
माण्हू घर में माण्हू पंहिंजे ॿारनि सां ई पेंजे हुननि सां ई हिंदीअ में तो ॻाल्हाए। हा न जबकी हुनखे सिंधीअ में ॻाल्हाइणु खपे। ठीकु आ हलो इहो इहो ॿि ठीकु आहे ॿियो ॿुधायो तव्हां तव्हां सभु ठीकु आयो घर ब छा छा कयो पीता शाम जी।
हा, शाम जी चांहि पीती, हाणे मुंहिंजी धीअ खे बुख लॻे पई। त हुनखे शाही टोश ठाहींदा आहिूं न पाण ब्रेड
हा हा, जी जी, जी जी, अच्छा मिठी ब्रेड। असां न, असां मिठी ब्रेड चवंदा आहियूं हुनखे। मतलबु चाशनीअ में ब्रेड
हा हो हा होखेे हो ठा आहे मसाण नो खधई कुझु मिठो खाइण जी इच्छा पई थिए।
अच्छा अच्छा तव्हांजी गुड़िया नंढी अथव।
न न अठारें साले जी आहे। साल जी आ, त कल हसबैंड मुंहिंजा।
अछा सॉरी मूंखे न अछा अछा सॉ आप जो भी नंबर था।
हा कोई न कोई न अ, तव्हांखे घणा ॿार आहिन?
अञा मुंहिंजी हाणे शादी टे साल थिया आहिनि अञा असां मतिलबु पाण में ई आहियूं वाइफ
अच्छा अच्छा टे साल ई थिया आहिनि नञा?
हा हा, दो हज़ार बाइ, दो हज़ार बाईस में शादी थी।
मुंहिंजो पुट बि शादी लाइक़ु आहे मुंहिंजे करे बि बसि हाणे छोकिरी ई ॻोल्हां थी मां बि।
अच्छा असांजो पुटु घणे साल जो तव, पंजवीहें।
हा ग्रेजुएशन कंपलीट कई अई। हाणे पंहिंजो बिज़नेस अथसि मोबाइल जी दुकानु अथसि।
अच्छा मोबाइल जी दुकान अथसि अचछा
त हाणे पंहिंजी दुकान ते तब सेटल आहे लाइ में त बस हाणे सेट थी वेंदो। आहे न की हा हाणे सूं करूं
मिट माइटनि खे तव्हां ॿुधायो हूंदो न, चयो हूंदो न?
हा चयो त आहे भईया, अॼुकल जा छा आहे, छोकिरियूं थी वियूं आहिनि हाइ फाइ। पढ़ी लिखी करे, हुननि खे हाणे खपे छोकिरो बि जॉब वारो।
अच्छा हिकिड़ी सलाहु ॾांव तव्हांखे मञियो त ठी ॻाल्हि थो न त कोई हो न आहे। थोरो पैसो ख़र्च थींदव हुनमें। तव्हां पंहिंजे छोकिरे खे चओसि की शादी डॉट कॉम में पंहिंजी प्रोफाइल ठाहे।
अच्छा।
पंज हज़ार रुपया लॻंदवसि, हिक ॾेढ हिकु ॾेढ साल ताईी उ हुन में छा थींदो आहे शदी डॉट कॉम में ॾाढी सारी प्रोफाइलूं ईंदियूं आहिनि।
लेकिन भईया अच्छा त उतो ई गई थव।
न न मां पाणे ई यूस शादी डॉट कॉम यूस कयो हो।
अच्छा पोइ तव्हांजो थियो हिक कमु?
मां मां टे चारि महीना थिया जॉइन कयो लेकिन हुनखां पोइ मुंहिंजी अरेंज मेरिज जी थी वई।
अच्छा अच्छा
प्रोफाइल मिली हुई न सभु रियल हुई फेक न हुई मतिलब कोई कूड़ी प्रोफाइल न हुई।
बस हुनमें ॾक बस उ ई आहे नी हे न कोई फेक छो त अॼकल्ह भईया केतिरा और। तव्हां यकीन करो त हाणे हाणे हिकु ॿियो केस थियो आहे न हिकु छोकिरी वापसि हुनखे पंहिंजे फ्योंस खे धको ॾिनो थईं।
ऊहो, ऊहो। उहो, उहोआ उहो अलॻि शइ आ उहो त पुणे ऊने जी आ कोई ॻाल्हि।
न लेकिन आहिन त सभु अरेंज मैरेज जा ई।
ॾिसो शादी डोट काँँम ईओ ई थींदो आ की छोकिरा छोकिरी हिक ॿिए खे पसंद करे पोइ जेकी ॻाल्हि आ न उहा घर वारा ई कंदा आहिनि विश्वास न कंदो, मां बि टे चारि प्रोफाइलूं ॾिठियूं हुयूं मुंहिंजे लोकल शहर जी ॿियूं हुयूं आस पास जूं हुयूं, पोइ अगरि ॻाल्हि समझण आई त मां पंहिंजे घर वारनि खे ॿुधायो हुयो की मां हीअं हीअं ॾिठो आ पोइ हुननि जे घर वारनि सां असां ॻाल्हायो, बक़ाइदा रियल हुयो, कोई कूड़ न हुयो हिन में।
अच्छा।
हा, मतलबु हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईमांव बाक़ी हीअं तव्हां चओ की, कि मिट माइट खे ॾियो। त हो तां जो मोबाइल में वठी करे न किनारे रखी छॾींदव। चवंदो असांजो कहिड़ो मतिलबु इहा सचाई तव अॼु जी, हा। थोरो घणो माण्हूअ खे पंहिंजो, पंहिंजो करणो व बाक़ी हर कंहिंजी पंहिंजी मर्ज़ी आ, मां त कयो हुयो। मां छो कूड़ ॻाल्हायां, मां पंज हज़ार ख़र्च कया हुया।
हा। ब भईया ॾिसो पंज हज़ार ख़र्च करणु कोई एतिरो मतिलबु अगरि एॾी वॾी ॻाल्हि आ, शादी जैसी सॼी ज़िंदगी जी ॻाल्हि आ।
बस हुनमें छा आहे, ॾिसो अॼुकल्ह अॼुकल्ह छा आहे मैचिंग आ न हुन उन सां सभु लिखियलु हूंदो बक़ाइदा मैचिंग, मिलणी खपे कि भई
हा, मांगलिक हुजे, छो त बाक़ी मुंहिंजो पुट छा आहे, मांगलिक बि आ। त माखे पोइ, खपे बि मांगलिक धीअ, जेकी धीअ जो बि मांगलिक
हो सभ उन में सभ
हा, सभु हुने हूंदो आ हो त, छो त हिकु बार मां पतो कयो हो लेकिन भाउ पैसा जमा न कराया छो, छो त मुंहिंजे पुट चयईं की मम्मी हाली रुको। ॾाढी जल्दी आ अञा, कि अञा थोरो ॿियो सेट थी वञा, हुन खां पोइ करो त पोइ मां उते थोरी स्टॉप थी वियम। मां चयोम ठीकु आ, आड़े पाड़े में जीअ पंहिंजनि खे चवां थी रिश्तेदारनि में, अगरि काथे थी वई त ठीकु, अगरि हे चवे तो थोरो टाईम बीहो, त छह महीना रुकी करे पो ठाहे। थी मांस, प्रोफाइल ईएं ईएं कयो, प्रोफाइल त ठाहीमांस। ख़ाली पैसा जमा कराइणा हुया, त हुन टाइम पुट मना कईं माखे।
हुनमें छाहे न, सभु जीअं सभु ॾेखारींदो तव की भई तव्हां ऐज तव घणी ऐज किथां जी खपेव, कहिड़े शहर जी खपेव, अऊं मतिलब। मीडियम खपेव कीअं खपेव, उनमें सभु तव्हां सिलेक्ट कंदव न तव्हांखे उहो प्रोफाइल खाली दोहाई पई न ॾेखारींदो पोइ।
हा, उहोई माखे खपे बि न भईया हाई फाई छोकिरी त। छोकरी ऐरी हुजे, भले ईएं न आहे कि बि कुली घर कम वारी हुजे, न न पंहिंजो भलीे जॉब करे। मतिलब हुजे, मतिलब स्टैंडर्ड हुजेस ईएं न चवां कि बिल्कुल ई खाली घर जो ई कम कि सॼो ॾींहुं घर, न न न आराम सां ॿाहिरि घुमण फिरण मतिलब, सुबह ॾिसो हाणे जीअं मुंहिंजे पुट जो जेको स्टैंडर्ड आ। हाई फाई न खपे, लेकिन नॉर्मल छोकिरी खे एतिरी त हूंदी न कि हुन सां सेट थी वञे। के ॿाहिर घुमण फिरण, ॿाहिरि निकिरनि था। त हो बस तो चए।
ह्म्, न अञा त ठीकु आ, तांखे एज अञा वधीक कान्हे पचीस तसि। लेकिन धीरे धीेरे तव्हांखे ॻोला चालू करणी पवंदी।
हा, हो त आहे हाणे को कंदमि तॾीं वञी हिकु ॾेढ साल में ॻाल्हि थींदस पूरी। उह ॻाल्हि त तव्हां सही था चओ भैया, न न बिल्कुलु सही था चओ।
हा, सभी में बाक़ी लेख आ
हा इहो बि आहे कोई केतिरो बि कुछ बि करो लेख त आहे आहे।
असां मूंखे बि पोइ इअं लॻण लॻो की मां हेॾो टाइम मेन शइ टाइम ॾढबो आ मां इलाए घणनि माण्हुनि सां ॻाल्हायो हुयो। हुन खां पोइ मतलब के माण्हू त चङ ॻाल्हि हली बि लकिन आखिरी में घर जे मिट माइट थ्रू थी वई, त हुनखे बंदि करे छॾियो।
अच्छा।
हा, कुल टे महीना मां हलायो हुनखे
अच्छा
जी तव्हां बि ॾिसजो, कोशिशि कजो लॻेव त
हा
न त बाक़ी मिट माइटनि खे चवंद त थी वेंदव
हा इअं थिए या उहे लेख चवां थी न हाणे जीअं हूंदसि, उहो बि करे खणदम शादी डॉट कॉम में बि प्रोफाइल ते ठाहे छॾ छो त पहले बि ठाहे उनजी हिकु एजेंट जो नंबर बि आहे मां वटि।
अच्छा अच्छा।
ख़ुशी नाले जी एजेंट हुई।
ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, कोई मिटयूं माइटियूं कराईंदो जेको विच वारो हूंदो
हा, आराम सां आराम सां, पंजाह हजार त का कॾेई न वया।
त हिन खां सुठो तव्हां हिन में पंज हज़ार ख़र्चु करे पंहिंजी मर्ज़ीअ सां ॾिसो न
सही त चओ भईया, बिलकुलु सही त चओ, पंहिंजी मर्ज़ी सां हो ॻाल्हाए बि सघंदो आ छोकिरो मुंहिंजो खे उनखे सम्झ में अचे थी नथी अचे। छा आहे त हुन खो वरी अॻिते वधनि सही ॻाल्हि
अॼुकल्ह इहो इहो स्पेशली हिन लाइ थियो आहे छोक छो की छोकिरिन खे छा आहे की न पंहिंजे हिसाब जीअं खपे न ऐं घरवारा जीअं कराइनि था। त हुनमें हिकु ॿ छोकिरो ॾिसन ता ना ई था करनि त हिन खां सी तूं भईया पहिरियों छोकिरो ॾिसी वठि तोखे जेको पसंदि अचे पोइ तोखे पी खे ॿुधाए मा खे ॿुधाए हुनन खां पोइ ओ तुंहिंजी ॻाल्हि अॻिते वधाईंद स इहो हिन लाइ अथव ॿियो कुझुऐ बि न हिक ॿिए सां जान पहचान, जीअं त असां तव्हां न सुञाणो न कुझु कयूं, लेकिन जान पहचान कंहिं बि तरीक़े सां ठहे थी न त इहा ॻाल्हि तव हा न दीदी जी जी ठीक आहे तहां ॾिसो वरी भी ॿुधाइजो मुंखे वरी लॻाइजो कंहिं महिल फोन, तव्हांखे समय मिलेव त
हा भैया बिल्कुलु हा हा हरिओम भईया।
हा
उह प
वारा